हेलो। हेलो-
हेलो, जी नमस्कार।
जी नमस्कार।
आओर बताउ अहाके की हाल छय?
यहां के हालचाल सब नीक छैय अहाके की हालचाल?
हमरो हाल चाल सबे नीके अय।
अहास एगो बात कहे चाहेय छी की इ फेर दोसर नम्बर छी का?
ह दोसर चाह ओ सब छोड़ु नऽ दोसर कामक क बाद में कहय छी।
अच्छा ऽ बोलेय छी न अहा खाना वाना खा लेलेे छियै?
ह अपने खाना पीना खैलैय छीयै?
जी हम तऽ खाना पीना खा लेले छी। ऐस अहां की -की- कयने छियैय।
हम खाइ छी किशमिश, बदाम- पिस्ता बदाम, खजुर, अंजीर ये सब।
ओ खाना थोड़िये न होइ छैय ओ ड्राइफ्रूट न होइ छी।
त ओहो पेटेमे नु जाइ छैय तऽ ओ फैले छैय।
जी तऽ बात छियै लेकिन उ ड्राई फ्रूट- मे आबै य छियै।
अहां के तऽ पीछे से बड़ा आवाज आबेय छै कनी निक जगह जाय छी नु वहां।
आब नीक अबैय छैय अहांके -आवाज?
न -न- घरमे लइका सब छैय की बड़ा आवाज करेय छैय।
न माताजी लोग व बैठ के बात करैय छैय। अहाके पापा इ ठीक वां के हाल-
फुआ जी लोग आल छैय तऽ बैठ उठ के बात करे छी।
ह-
अहा कहैय छी न ह अहाके मने तयक ऐ बोले छैियै न तऽ धीरे आबैय छैय ओकरा बाद जहन खतम होइ छैय न बातबा- ओकरा बाद तेज आबैय छैय यसे होइ छैय अहांके-
बो-बोलय छी कि अहाके कहियो घूम- घुमे उमे जाइ छियैय कि ना?
जी सोचनेे तऽ छियैय। पगड़ी जायके सोचने छियै चलै छियै?
कहिया जाइ छीयै अहा बता सकै छियै?
हमरा मोन करैय छैय दु दिन बादे जाय के चलैय छीयै अहाके दु दिन बाद?
देखल जाइ छैय अगर समय मिलैय छैय तऽ जरूरे चलैय छीयै।
जी जरूर लेकिन तऽ समय तऽ मिलबे न करैय छैय कि ने?
कीच जे कीच से चलैके प्लान बनाबैय छय अहा लोग।
तऽ चलै छी न ओ सब छोड़ै छी। चले छियै केसरिया घुम के आबे छियै बड़ा नीक जगह छियै। सुनैयमे आबैय छैय।
ठीक बा हम चल चले छी लेकिन अभी न महीना बाद चल चलबाका के चाही।
जी हमहु तऽ एहि महीना बादे जाइ छियै।
एहि महिनामे और बताउ ने अहाके म- तरफ तऽ बड़ा रौदा उगल होइ छैय काहेक बड़ा रौदा छैय अभी के तरफ। हमरा तरफ तऽ एतना रौदा छै कि बाहर-
का कही अहा से इतना रौदा पड़ैय छैय ने- पुरा अभी गेल छियै एहिमे कनिये खबर केना लेैय छैय पूरा जे छैय ने- देखमे मने अन्दर से ठीक लगैय छैय बाहर से ठीक लगैय छैय- तमो लेकिन अन्दर सब आटा के अन्दर- रहैय छैय न पुरा पानि भऽ गेल छीयै गर्मी के-
जी अहाँ एकदम नीक बात कहै छीयै। आ को- ए रौदा में तो लोग के खाली उज्जर कपड़ा पहनबा के- चाय हल्का कपड़ा पहनब के चाही। अहां के तरफ से बे-बहुत बेसी आवाज आबे छै।
आब आबै छियै बढ़िआं, नीक? अ बताबै छी अब हमहूँ का कर सकै छीै एयम रुकै छी। हेलो! अब नीक अबै छै न?
ह अभी तक तऽ नीके आबै छी, बोलै छी।
जी! जी! बोलै छी ने।
गर्मीमे तऽ लोकके, मतलब कि गरम कपड़ा पहनबे के ना चाही, खाली हमेशा बढिया- बढिया कपड़ा पहन न पहनबाक के चाही, खाली उज्जर -उज्जर कपड़ा हल्का रंग के कपड़ा पहनबाक के चाही की?
जी! अहाँके तऽ एकदम नीक कहै छी बात, लेकिन पता छी ठंडी में इहे ग काला कपड़ा पहिने छै। चाहे छीयै, ठंडी मे कैसनो पेन ले छी सब नीक लागे छै। लेकिन गर्मी मे छै ने, ना नीक लगै छै।
तऽ ठंडी में हो कहे छै, क ठंडी मे जी ठंडी में लोग के ठंडा लागे छै। गर्मीमे लोकके गरमी लागै छै।
बै एकदम गर्मी के बड़ी खराब चीज सोचै छियै। एक कए दिन गर्मी क ल आबै छियै। आबो करै छै तऽ, धीरे थोड़ा कमे आबै छै तऽ। ई साफे एकदम से आ जाइ छै बहुत जाद
न, नीके न आबइ छै, आज कल तक की होइ छै कि हर जगह कनी कमे गर्मी पड़ल छै, लेकिन ए बड़ बड़ा गर्मी हो गेल छौ।
जी -जी! अहाँके तऽ, एक नम्बर बात नीक कहै छी। बड़ा गर्मी रौदेना इतना पड़ै छै ने, का करि यहाँ पे हम।
आम के मौसम खतम भऽ गेल छै। की।
ना अभी, थोड़ा -थोड़ा बचल छियै।
तब कप तक रहै छै, आम मौसम जुलाइए भर न।
जी! ई ई महीना रहै छी ने, कि अगला महिना तऽ टिकै छै। खतम होइ जाइ छै।
अगला महीनामे सुनै छियै कि, बथुआ आम मिलैत छै।
हँ, हँ बड़ी नीक मिले छियै। आ बारमसिया आम खैले छी अहाँ के, मने पूरा साल होइ छै।
ना खने छी, अहाँ के पास गाछ छै?
जी- जी छियै ने, बड़ा नीक -नीक छियै।
ओकर स्वाद कैसन होइ छै, बता सकै छी?
ह इह के सब बाह छै काँच आम जे रहै छै ने, ओहिसोड़ मसो उगै छै, काँच आम जे से, एतना नीक लागे छै ने, काँ कही अहाँ से ओकर अथी बना क खाइ छै ने, जैसे भाजी- वाजी रहे छीे, उ सब खाय छै बरमसिया आम मे खायई छै, सब नीक लागे छै। बारा जैसे बुझाइ छै, अभी आम नया- नया उगल छी।
हम तो सुनले छियै कि, बड़ा बसिया आम न छै, ओ मे मतलब क लोग जूस बना के पिये छै।
हॅं, पियै छै, बहुत लोक पीबो करै छै जूस बना कऽ पियै छै। अईसऽ खायबो करै छै खटाइ जेैशन, आमो के अचार ओकर लगाबै जाय छै।
हॅं, अहाँ के तब आहां के तब से पीछे फेनो बाड़ा आवाज आबै छै, लागे छै अहां सेे ज्यादा हुनकरे आवाज
इ तऽ आहाँ के नीक कहै छियै, इहे कलौं हैं जैह हेतै तैंय समस्यै के हॉल देैय के करैय सोचै छियै। ठीक छैय।
तऽ कोनो और जगह न छ की?
चूला चौकी में ना, घर के अलावा तऽ हम कहूं बाहरो नैय जा सकै छी आहाँ के पताय छैय। बाहर खान जा क बोलै छी।
जी-जी आहाँ एकदम नीक
जी।
और बताउ आहाँ के तबेत केना छै? आ घर वाला के तबेयत केना छै? सब नीक छै?
घर वला के त तबेयत सब नीक छै ई अहां के तबेयत कैसन छी? हमरो तबेत नीक छै। घरो बला के नीक छै। इजे आहाँ के तबेत आ घर वला के तबेत नीक छै? माता-पिता ताऽ सब के? मम्मी तु जे घरल परल रहीं, अहां के आवाजो नैय आबैय छीयै।
नीके छियै, कोनो दिक्कत
अहाँ के आवाज धीरे -धीरे आबै छियै।
नीके छै, मतलब की समस्या इ छैय के इतना रौदा छै कि बाहर जाय छी तऽ बोखार उखार बोकबल हो जाय छै।
जी तऽ अहाँ के बात तऽ नीक अछि, बड़ा रौदा पड़ै छियै। एक
हमहुंओ लोग जाय के पला-न जे हम परीक्षे देबे जात रहै छीयै। तऽ कम रौदा थोड़े पड़ै छै पूरा मतलब टेम्पू में बैठले रहेै छियै, आ जाम लाग गेल रहे छै, तऽ इतना रौदा आ मुँहो पे एतना रौदा परत रहै छै की हम की बताउ?
जी आहाँ के तऽ एक-एक नम्बर सौ प्रतिशत बात नीक कहै छियै।
और बताय छै? अहुं के तऽ अहाँ के तरफ मौसम केना छै? सब नीक छै?
जी यीहाँ के तऽ मौसम सब नीक छै। आहाँ के मौसम कइसन छैय?
हंऽ हमर तऽ मौसम बड़ा रौदा छै, कालू
जी सुबे खानी बॉड़ नीक -नीक लागै छै, लेकिन अभी रौदा बड़ी पड़ै छै क्या कहियै आहाँ से? इतना रौदा भी पड़ै छियै। बहुत ज्यादा पड़ै छियै।
रातुवा के समय भी मौसम मे बाहर नीकनू रहै छैय। अन्हार रहै छै, हावो बहै छै, तऽ एतना नीक लागे छै कि बताउ आहाँके?
जी जी तऽ आहाँ के बात तऽ सौ प्रतिशत नीक कहै छियै। बड़ा नीक लागेै छै रात के मौसम में कि न?
हमे तऽ कल रात के मन करत रहे छै कि रातो ऊपरे सु जाय छी।
जी बाजे छी न।
बोलै छी हमरा तऽ कल रातिके मन करै छैय कि ऊपरे सुत जायके।
जी लेकिन ओंस पड़ै छैय बाड़ा। ओ तबियत उबियत खराब हो जाइ छैय ई तऽ हम ज जानै छी अहाँके।
हुं एहिलै न नहर पर सुतले छि।
जी।
अहाँके सुतै छी की।
ना हम तऽ जब से पंखा लागल छी कबो छत पे टपबे नै कैले छि।
एकदम नीक कहै छैय अभी देखू बिजलियो आ गेल छैय बड़ा मत
जी यो अभी हमरो आयल छियै। दुोनू ओरि के दुनू ओरी के एके कनेक्शन लागे छिये कि ना।
हुं कह रहे थे पूरा गाँमे मे न एके कनेक्शन छैय।
जी जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छियै। और कहै छैय ना अहाँके आम चचा माताजी लगेले छियै।
लगेले छी हमर मातो जे लगेले छी दादियो लगेले छैय सा लोग आम के अचार लग छैय। आ हर साल मे लगावे छैय एक साल
अहाँके अचार खाय छियै आ हमरा केना भूलैय छियै धन्यवाद नमस्कार।
नमस्कार धन्यवाद अपनो ख्याल रखै छी।
जी जी।